हेलो। हँ की हाल ठीक। ठीक छै। अपन बताबू अहाँ केहन छै। की की हाल समाचार यै।
अहाँ ठीक छियै ने? घरमे सभ कोई ठीक छियै ने?
घरमे सब कोइ ठीक या। कहलहुँ जे कि बुच्चियो आर सब ठीक छै बुच्ची आर बाहर मे खेलेया। सब शादी-उदी भए रहल छैह ने घर परिवारमे ओकरेमें सब कि आ सब एकदम खुश शादी में जायब शादी में। जे छै ई करब, शादी में ओ करब। ह बढ़ - बच्चा सबके भी गर्मी छुट्टी भए गेल आओरो ओहि में जे छै कि। कहीं घुमै लए नहि ने गेल? गरमी कते या?
बड गर्मी छलै।
हँ ह तऽ आ गेल छियै कि शादिये विवाह मे जे छै आदमीे तऽ कह कहलक बुच्ची हमर कि पपा चलु। नया साल घुमना लेके हँ पप्पा घुमने न लेके जाएतो तोहर शादियेमे लेके चल जेतो।
नहि ठीके कहलियै शादी में आउतै।
नहि कहलियै कि सब
आब ई सभ चीज एतना महँग शादियो ब्याहमे बड सामान सभ तऽ बड महँगा आब भए गेलै छथिन।
एकर बर बड़ महँगा कि एकदम सामान एतना महँगाई के
सोनाके दाम बड्ड भागल छै। हमर एगो सखी रहए।
हँ
कल गेलखिन पोंर साल बाजार हमे ओर अप अपन बहिन खातिर लेे ले रहै‌। उ लेने रहे एगो चाँदी के बिछिया बिछिया जो बिछिया दू सत्रह ग्राम मे दे रहे रहे उ सत्रह अठारह सौ रुपए मे।
छेबे अरे अहाँ पायल लेतिये ने। हँ भर इच्छा फ्रीये म द देत कमसँ कम सत्रह हजार अठारह हजार नॉर्मल इ आ आब अभीके आम जनता केना खरीद सकतै खरीद सकतै कहयो भी।
नहि नहि
हमर बेटी जे छै के बहुत दिन छै कहि रहल अय हे पापा एकटा काना मे ह हमरा खरीद दे हम कह ठीक है बेटा देखे छियै सस्ता ता होतै आइ न काल कभी।
गिरे छै बढ़ै छै। दाम घट घटै छै बढ़ै छै लेकिन लगन चढ़ो तऽ बढ़ जाय छै हमरा हिसाब सँ।
जानै छी इएह बीचमे एकर रेटो बढ़ल आइसँ पाँच साल पहि ले कहाँ?
ओ वही ने।
छैठ हजार एटा अचान। सध‌‌ गेल सोना उना के ओ लोक सोच में गुरबर भए गेल सोनाके बनाइयो के बुझलियै बड़ा दिक्कत। बहुत आजकल रेडियो। बेटियों वला के ने बहुत सोचे ले पड़ेे।
बड्ड महगा छलै सबचीज।
देखबै ने समय एहन आबैय ने कि उठि जायत सोना- उन। जे के लोग देनाइ बंद कैर देत बेटीक, कहां से दय सकै कुछो बनाय त मैन के चलू मंगलसूत्र, एगो ढोलना, एगो मनटीका, एगो नाकवाला बनाए के कम से कम पाँच गो पाँच गो। त मरत बाय गेलसी दे अम।
बड महगा सभचीज महगा छैलै।
चारि पाँच-पाँच लाख टाका सीधे चलि जायत कहाँसँ गरीब आदमी उतना- उतना खर्च। लग अब चाँदी। कही ज्यदा करतेै पहिले जमाना में। हँ पहिले जमाना में चाँदी चले रहेयन आ फेर वहाँ।
फिर से आय गेलै वहि जबाना।
हँ सहीये छै। हमरा आरके सबटा में छीयै कहानी।
अरे बड्ड महगा, बड्ड महगा, कल्हे हमे देखलयै से कान वाला। एगो सिकरी टा कान वाला ओ रहै बाइस हजार के।
बाप रे बाप।
एतना महंगा हमे तऽ देखलियै हे। तकलीफ।
हांऽ।
से भैय गेलै अहाँके।
ह सबटे तऽ भए गेल अब वएह छै बच्चा- उच्चा के कनिटा अभी मॉल लए जायके कुछ कुछ खरीद देबै शादी।
नहि नहि खरीद दियौ, बच्चा सब मोन फ्रेश हो जतै धुम लेतै केितना घर में बैठतै।
हँ सही बात छै, दिन भर घर में बच्चा बैठल- बैठल गर्मी एहन छै, तऽ खेलैयो ल बाहर जायल नहि दै छियै बर। खेलै लए तऽ लू लाग जेतै। हँ। एहि कारण जे छै, कि घरेमे बैठल रहल टी वी अपन चला लेलक कहि देलने छियै कि बेट। टी वी देखते रह लेकिन बाहर म रह। हां,
खुलल जाइ छै त बड़ी तबियत खराब भए जाय छै। हमर छोटका नुनु के त परसु राति मे कि भेलै ओ उल्टी करय रहथिन, खाली पानि पानि जैसन
हां, थोड़ा पानी कि यौ नै पिलाबै छियैथ। पानि खूब।
पानि नहि पियैत छै, बहुत बदमाश छै एकोरती बात नहि सुनैत छै, लेकिन हँ बाहर जाय तऽ ओ ओकरा चाही सभ। छन छन पानि, काल्हि गेलौं संगे अंगना त पानि पानि पानि पानि, घड़ी घड़ी पानि पानि इह
त बाहर बाहर मे धुप के त ये तो लोक बर्दास्त नहि कर, हमरा आरके जे बाहर जाइ छियै से हमरा आरके लागै छै जेकि पानि हमरा आर के एकदम दैते रहए दैते रहए, पानि त एकदम अमृत या अभीके समयमे पानिसे बड़ा
बड बदमासी करै छथिन ओ
बहुत परेशानी अभी -, कि करब?
अच्छा अहांके काज सब भए गेलै?
नै, कटलक, नै नै अभी सब नहि, लेकिन कुछ कुछ खरीददारी भय गेलैयै अब बाकी छै कुछ कुछ
हां।
हां, इलेक्ट्रॉनिकवला समान सब। हां, से सब जे छै आनि देलक। मर कह छै साड़ी तारी खरिदब बांकिये ये।
हां, नै नै कर लियौ, खरीद लियौ, कर लियौ,
आब जेबै दुकान अभी कनेटा और बेर अ अभी त गर्मी अभी तक छेबे करै, हां कनिटा और
बड गर्मी छलै, बड गर्मी।
सबके लेके अभी हम जायब तब फेरसं त मार्केटिंग करैके एलहुं मन्दिर।
कोना नै ले क जायब, घुमा फिराबी लेब तनटाबो पढ़ा लग जेत बच्चा सब बे बै
आ ओ बगलमे छै कनिटा पूजा उजा त कनिटा ओकरे आशामे छियै कि जल्दीसं पूजा ओ खतम भए जाय जे
नहि सही बात स
आ दु दिनसे नहि ने रहियै हमहुं, बाहर छियै। त आइ कहचना आबि गेलियै। नै कहां रहियै दु दिनसे, दु दिनसे रहबे नहि करियै। त आइ कोनो तरहे अयबे केलियै। हां ट्रेनसे, एतना भीड़ रहै ट्रेन मे रिजर्वेशन स
ओते लागे रहै ने गरमी लागै रह।
पुछु ए सीो मे गरमी लागै रहै ह केना घुसलसँ नहि पुछ नहि छै अभी्जाम उग्जाम कोनोकेछुआछुआ चलैय ब। इहो सब एतना बदमाश सब जे सभ बदमाशीसब बहुत करै छै बहुत। हँ नहि नहि आवाज ठीकी आब जाइए।
ह नेटवर्कके दिक्कत हो जाइ छै ने ते काफी आ गाँव घरमे नेटवर्क नहि ने रहै छै ई सब होइत रहै।
ओ ह अभी तऽ नेटवर्क हमरा आरके ठीक यए वाइ फाइ लागल यए ने तऽ अपन काम होइते रहल। ह बच्चाभ भी अपन व्यासाइसँ जे छै किछु किछु पढ़ि लेलक आ टीवीो भी चलि जाइ छै अहाँ लगेे छियै ने वाइफाइ।
आओर सब बदबू
आओर सब बात सब ब आँ।
कीसभ खेलियै खाना।
खाना खाना तऽ एखना जे छै कि रोटी आ सब्जी खयलहुँ बुझलियै रोटी सब्जी जे छै कि अभी खयलहुँ हमरा य जेकि दिनमे रोटी सब्जी आ रातिमे चावल।
अच्छा राति चावल ठीके करै छ र सब भात खााय छियै। द ने रह।
हँ ते से हमरा कादत भए गेल यऽ। जे राति मे चावल उवल खााय के अपन आराम से आराम करलहुँ दीनमे। ओ आओर सब बता आबु अहाँ के सब ठीक ये घर उर में।
हँ सब ठीके य।
ह। बोतरु उतरु बच्चा उच्चा सब ठीक इह।
हँ ठ सभ ठीक छै।
ह।
सभ ठीक छै सभ सुतल छै एखनी
आँ।
अखने दुनू बच्चा सुतल छै।
चलू ठीक यऽ तऽ रखै छी फेर बादमे बात करब।
अच्छा ठीके छै तब। त फर ब कोन।